हेलो
ता
नमस्कार
आइ हम कृत्रिम बुद्धिम्ता अर्थात इहा पर चर्चा करे चाहे छी आजुक समय में ई पूरी दुनिया मे तेजी से लोकप्रिय भए रहल छै
सँव एक माइल जाइत छै
कलि हम सोचैत छलहुँ जे आखिर ए आ वास्तव में होइत की छै आइ मनुष्य से कतेक अलग छै
ए आइ एक एहन तकनीक छै जहि में मशीन सभके सिखबाक नहि निर्णय लेबबक आ समस्या समाधान करबाकक क्षमता देबाक परड़ प्रयास केल जाइत छै
हमरा लगैत छै जे मोबाइल इंन्टरनेट आ बहुतो आधुनिक सेवा में ए आइ के उपयोग भए रहल छै
बिलकुल बिलकुल आ जीवक आजुक समय मे ए आई स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग पर परिवहन आ मनोरंजन जका लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग होइत छै
सच कहू तऽ जखन हम मोबाइल पर कोनो चीज खोजैत छी आ तुरन्त सुझाव भेटैत छै तखन ई बहुत रोचक लगैत छै
हाँ यही प्रकारक बहुत सेवा ए आइ अधिरत प्रणाली द्वारा संचालित होइत छै
जाहि में कहल गेल छल जे भविष्य में ए आइ बहुत काज स्वचालित कए सकैत छै
सही बात ए आइ दोहरायल जाय वाला बहुत काज के तेजी आ सटीकता संग करी सक छै
हमरा लगैत छै जे एहि सँ मनुष्यक समय बचत होइत आ उत्पादकता बढ़त
कास आ नहि जीवन सीखनाइ सँ ही जरूरी भइत जाइत
सच कहू तो ए आई के कारण रोजगार पर प्रभाव पड़बाक चर्चा सेहो बहुत सुनल जाय जाय छै
कल्ही हम सोचैत छिय जे भविष्य में विद्यार्थी सभ ए आइ के संग बहुत सहायता प्राप्त कर सकत
बिलकुल शिक्षा क्षेत्र में ए आइ व्यक्तिगत सिखबाक अनुभव आ बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कए सकैत छै
छै जे डॉक्टर सभ सेहो ए आई के सहायता संग बीमारी पहचान पहचान जल्दी कर सकत
बिलकुल सही कहलिये स्वास्थ्य क्षेत्र मे ए आइ के उपयोग तेजी से बढ़ि रहल छै
सच कहू तो तकनीक जतेक शक्तिशाली होइत छै ओतेक जिम्मेदार संग ओकर उपयोग होइ जरूरी छै
बिलकुल ए आइ उपयोग मानव कल्याण लेल हो इस सुरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण छै
कली हम एक विचार पढ़लहु ए आइ मानब बहुत बुद्धिके प्रति स्पर्धी नहि बल्कि सहयोगी बनि सकैत छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै सही उपयोग कयल जाय तऽ ए आइ मानव क्षमता के आओर बढ़ा सकैत छियै
हमारा विश्वास छै जे आने वाला समय ए आई क यूग कहल जायत
बिलकुल बिलकुल जे लोको तकनीक सिखत अपनन कौशल विकसित करत ओ भविष्य्यकके अवसर सफक लाभ उठा सकत
सही कहले ए आई केवल तकनीक नहि बल्कि भविष्यक विकास आ नया सम संभावनक एक महत्वपूर्ण द्वार छै
आय हम कृत्रिम बुद्धिमता हम सोचैत छलहुँ जे आखिर ए आइ वास्तवमे होइत की छै आ ई मनुष्य कतेक अलग छै
ए आइ आधुनिक तकनीक स सबसँ महत्व पूर्ण उपलब्धि सभमेसँ एक मानल जाइत छै
कहली हम सोचे छलहु जे आखिर ए आ वास्तव मे होइत की छै आइ मनुष्य के कतेक अलग छै
ए आइ एक एहन तकनीक छै जाहिमे मशीन सभके सीखबाक निर्णय लेबाक आओर समस्या समाधान करबाक क्षमता देबाक
प्रयास कैल जाइत छै
हमरा लगे छै जे मोबाइल इंटरनेट अ बहुतो आधुनिक सेवा मे ए आइ के उपयोग भए रहल छै
बिल्कुल आजुक आजुक समयमे ए आइ स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग परिवहन आ मनोरंजन जेका लगभग प्रत्येक क्षेत्रमे उपयोग होइत छै
सर्च कहू तऽ जखन हम मोबाइल पर कोनो चीज खोजैत छी आ तुरंत सुझाव भेटैत छै तखन ई बहुत रोचक लगैत छै
हँ एहि प्रकारक बहुत सेवा ए आइ आधारित प्रणाली द्वारा संचालित होयत
कलहि हम एक वीडियो देखलु लियौ जाइमे कहल गेल छल जे भविष्यमे आइ बहुत काज स्वचालित करि सकैत छै
सही बात ए आई दोहरा ऑयल जायवलाा बहुत काज के तेजी आ सटीकता संग करी सकैत छै
हमरा लगैत छै जे एहिसँ मनुष्य्यक समय बचत होइत आ उत्पादकता बढ़त
बिलकुल मुद्दा एहि संग संग कौशल विकास आ नई चीज सिखनाइ सोहे जरूरी भइत जायत
बिलकुल सच कहू त ए आइ के कारण रोजगार पर प्रभाव पड़बाक चर्चा सेहो बहुत सुनल जाइ छै
हूं किछु परम्पारिक काज बदलि सकैत है मुद्दा संगही बहुत नव अवसर आ रोजगार सेहो उत्पन्न भऽ सकैत छै
से हम सोचैत चलौं जे भविष्य में विद्यार्थी सब एआइ से बहुत सहायता प्राप्त करि सकत
बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र में ए आइ व्यक्तिगत सिखबाक अनुभव आओर बेहतर मार्गदर्शन
हमरा लागय छै जे डॉक्टर सब सेहो एआइ के सहायता से ई बीमारीक पहचान जल्दी कय सकत
सही कहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ए आइ उपयोगी तेजी सँ बढ़ि रहल छै
सच कहू तऽ तकनीक जतेक शक्तिशाली होइ छै ओतेक जिम्मेदारी से ओकर उपयोग होनाय भी छै
बिलकुल ए आई का उपयोग मानव कल्याण लेल हो यह सुनिश्चित करनाइ बहुत मजबूर महत्वपूर्ण छै
ए आइ मानव बुद्धि प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी बनि सके छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै सही उपयोग कयल जाय तऽ एआइ मानव क्षमता के आओर बढ़ा सकैत छै
हमरा विश्वास छै जे आने वला समय ए आइ के युग कहल जायत
बिलकुल जो लोक तकनीक सिखात आ अपन कौशल विकास करत ओ भविष्यक अवसर सभक लाभ उठा
बिलकुल सही कह लियए एआई केवल तकनीक नहि बल्की भविष्य्यक विकास आ नव समभावक एक महत्वपूर्ण द्वार छै
बिलकुल ए आई के विकास जतक तभी से बहल रहल छै ओतेक तेजी ओ संग दुनीयाक काम करबाक तरीका सेहो बदली रह
कलिये हम सोचे चलू जे पहिने जेकरा लेल घंटो समय लगैत छै अब ओहि काजके मशीन किछु मिनट मे पूरा कय देैत छै
सही कहले ए आइ के सभसँ पेघ शक्ति डेटा सङ्ग सिखबाक आ तेजी सङ्ग विश्लेषण करबाक क्षमता छै
सच कहू त जखन हम एतेक पैघ मात्रा में जानकारी देखै छी तखन बुझाइत छै जे मनुष्य लेल सबटा जानकारी याद रखना सम्भव नहि छै
क क उपयोगी निष्कर्ष निकलाय में सहायता करैत छै
कलि हममे एक लेख पढ़लीयो जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यके बहुत उद्योग ए आइ आधारित होयत
हँ उत्पादन कृषि शिक्षा चिकित्सा आ शोध जेका क्षेत्र में ए आइ का उपयोग लगभग बढ़ि रहल छै
हमरा लगैत छै जे किसान सब सेहो ए आइ के मदद से मौसम अ सफल सम्बंधी बे निर्णय लए सकत
सही बात आधुनिक तकनीक क्षेत्र के आओर प्रभावी या लाभदायक लायक
सच कहू तऽ ए आइ के संग सिखनाइ आज आजुक युवा पीढ़ी लेल बहुत महत्वपूर्ण होयत
बिलकुल बिलकुल जे युवा तकनीक के समझत ओ भविष्यक रोजगार आ अवसर मे आओर आगे रहत
कल हम सोचे चलू जे ए आइ मनुष्य जेका सोचि सके छै कि नहि
ए आइ जानकारी आधारित पर निर्णय ले सकैत छै मुद्दा भावना अनुभव आ मानवीय संवेदना एखनहुक मनुष्यक विशेषता छै
हमरा लगै छै जे रचनात्मकता आ कल्पना शक्ति मनुष्यक सभसँ पैघ शक्ति रहत
बिल्कुल मशीन सहायता करि सकैत छै मुदा सपना दे लिखनाइ कल्पना करनाइ आ नव विचार उत्पन्न करनाइ मनुष्य विशेष क्षमता छै
सच कह तो ए आइ के सही उपयोग मानव जीवन के बहुत आसान बना सकैत छियै
जिम्मेदारी आ नैतिकता स होनाई बहुत आवश्यक है छै
कली अमे विचार पड़लिय भविष्य ओहि लोकक होयत जे तकनीकक उपयोग कर हुए सिखनाइ जारी रखत
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै बदलैत दुनिया मे सिखावक क्षमता सभसँ महत्वपूर्ण संपति
हमरा विश्वास छै जे ए आइ मानव सभ्यताक अगली पैघ अध्यापक हिस्सा बनत
बिलकुल तकनीक ज्ञान आ मानवीय बुद्धि संगमसँ भविष्यमे एहन उप उपलब्धिसँ सम्भव होयत जे आइ केबल कल्पना जेकाँ लागत छै
सही कहलियै ए आइ के यात्रा एखन शुरू भेल छै जे आने वाला समय में ई मानव जीवनक लगभग प्रत्येक क्षेत्र के प्रभावित करत
हँ आ एहि कारण हमरा सभके तकनीक से डरबाक बजाय ओकर बुझबाक सिखबाक असहित दिशामे उपयोग करबाक प्रयास करबाक चाही
जतेक हम ए आइ के बारे मे पढ़ै छी ओतेक ई महसूस होइ छै जे ई के बल एक तकनीक नहि बलि एकटा क्रान्ति जेका छै
बिलकुल इतिहासमे जब देखल जाय तऽ भाप इंजन बिजली आ इं इन्टरनेट जेका आविष्कार सब दुनिया बदल छल आ ए आइ सेहो ओहि श्रेणीमे देखल जा रहल छै
कली हम सोचैत छलू ले जाने वाला दस बीस वर्ष बाद दुनिया कतेक अलग देखाई देत
सही कहले सम्भव छै जे बहुत काज पूर्ण रूपसँ संचित स्वचालित भए जाय आ मनुष्य अधिक रचनात्मक काज पध ध्यान दे
सच कहू तऽ हमरा सबस बेसी रुचि यही बात मे छै जे ए आइ शिक्षा क्षेत्र मे कोना बदलत
हँ भविष्यमे प्रत्येक विद्यार्थीके ओकर क्षमताननुसार व्यक्तिगत शिक्षा भेटि सकैत छै जो सिखबाक प्रक्रिया के आ आओर प्रभावी बना सकैत छियै
हमरा लागैत छै जे ग्रामीण क्षेत्रक विद्यार्थी सब सेहो ए आई के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त केर सकत
बिलकुल तकनीक दूरी कम करैत छै आ गुणवत्तापूर्ण ज्ञान के अधिक लोक धरि पहुँचा सकैत छै
कल्हि हम एक वीडियो देख लियौ जाहिमे ए आइ आधारित रोबोट लोक सबसँ बातचीत कर रहल छल
हँ रोबोटिक्स आ ए आई के संयोजनसँ एहन मशीन सभ बनाओल जा रहल छथि जे जटिल काज सेहो करि सकैत छथि
सच कहू तो ई सब किछु साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगैत छै
सही बात मुद्दा कतको चीज जे पहिनी कल्पना छल आब वास्तविकता बनि चुकल अछि